नमस्कार
किस विषय पर बात करय चाहैय छी
हलो हलो
हेलो
नमस्कार मित्र
नमस्कार सुनाउ आज
काल्हि समाचार अ मेंय भारत मे बढ़ैत बेरोजगारी के बिषय पर एक विस्तृत चर्चा सुनू ओहि चर्चा समस्या केवल युवा सेव लेल नहि बल्कि पूरा देशक आर्थिक आ सामाजिक विकास लेल
हँ बिल्कुल सही कहलियो जखन पढ़ल लिखल युवा सेहो रोजगारक खोज मे भटकै छथि तऽ हुनकर मनोबल घटैत अछि आ समाज पर सेहो नकारात्मक प्रभाव पड़ैत अछि
बिल्कुल बिल्कुल लाखो बिद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करैत छथि मुदा शिक्षा पूरा ऊं भेला ऊं बाद सेहो अपन योग्यता अनुसार रोजगार नहि भेटबाक कारणे निराश जाइत अछि
ई इस थिती चिन्ताजनक अछि केवल डिग्री प्राप्त करऽ पर्याप्त नहि बल्कि रोजगारक अवसर सेहो पर्याप्त मात्रामें उपलब्ध होबाके आवश्यक अछि
बढ़ेैत जनसंख्या सीमित उद्योग आधुनिक मशीनक बढ़ैत उपयोग आ आवश्यक कोशलक कमी सेहो बेरोजगारीक प्रमुख कारण मानल जाइत अछि
हूं जखन रोजगारक अवसर सीमित रहैत अछि आ नौकरी खोजनियार आ संख्या लगातार बढ़े तऽ बेरोजगारी स्वाभाविक रूप से बढ़ैत अछि
बहुत युवा प्रतिगी प्रतियोगी परीक्षा तैयारी मे बरसो समय लगा दैत अछि मुदा सीमिती अतिरिक्त सब कारण सफलता सबके नहि भेटत पाबैत अछि
हँय एहि कारणे मानसिक तनाव आर्थिक कठिनाई सेहो बढ़ि जायत अछि
हूं गाममे रोजगारक अवसर कम रहबाके कारणे बहुत त लोको शहरक दिशा में पलायन करैत छथि
ई पलायन शहर पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न करैत अछि आ ग्रामीण विकास सेहो प्रभावित होइत अछि
शिक्षित युवा सब योग्यता से कम स्तरक काज करबाक लेल मजबूर जाइत अछि
हूं ई प्रतिभाक सही उपयोग नहि पाय पाएबाक उदाहरण अछि
बेरोजगारीक कारणे पारिवारिक आर्थिक स्थिति सेहो कमजोर जाइत अछि
हँ आयक अभाव मे जीवनयापन कठिन भए जाइत अछि
कतेको युवा रोजगार नहि भेटबाक कारणे बिदेश जाय लेल बिबस होयत अछि
ई देशक प्रतिभा पलायनक समस्या सेहो बनि जाइत अछि
हमरा लगैत अछि जे कॉलेज विकास कार्यक्रम सभ पर बिशेष ध्यान देबाक आवश्यकता अछि
बिल्कुल जे युवा सभके आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण भेटत तऽ रोजगारक सम्भावना बढ़त
सरकारके नव उद्योग स्थापित करबाक दिशामे निरन्तर प्रयास करबाक चाही
हँ उद्योग बढ़ला से रोजगारक अवसर सेहो बढ़त
स्वरोजगार आ लघु उद्योगक सेहो प्रोत्साहन देबाक आवश्यकता अछि
ई कदम ग्रामीण आ शहरी दुनू क्षेत्र मे रोजगार बढ़ाबे मे सहायक होयत
बैंक सब सुबल ऋण आ सरकारी योजना सही जानकारी युवा सब धरि पहुँचबाक चाही
हँ सही मार्ग दर्शन भेटला से बहुत युवा अपन व्यवसाय शुरू कैय सकैत छथि
डिजिटल तकनीक आ ऑनलाइन व्यवसाय सेहो रोजगारक नव अवसर प्रदान रहल अछि
हँ समयक अनुसार नव कौशल सीखब बहोत आवश्यक भए गेल अछि
विद्यालय आ महाविद्यालय मे रोजगार परक शिक्षा देल जाय ते विद्यार्थी भविष्य लेल बेहतर तैयार सकत
ई बहोत उपयोगी सुझाव अछि
महिलासभ लेल सेहो समान रोजगार अवसर उपलब्ध होबाक चाही
भ्रष्टाचार आ पक्षपात सेहो रोजगार प्रक्रिया के प्रभावित करैत अछि
ई कारणे नियुक्ति प्रक्रिया मे पूर्ण प्रदर्शिता आवश्यक अछि
हँ युवा सबके केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर नहि रहबाक चाहि
बिल्कुल निजी क्षेत्र आ उद्यमिता सेहो बेहतर विकल्प सकैत अछि
हँ सफलताके लेल निरन्त निरन्तर परिश्रम ल या सकारात्मक सोच बहुत आवश्यक अछि
हँ कठिन परिश्रम करनिहार व्यक्ति अवश्य सफलता प्राप्त करैत अछि
समाजके बेरोजगार युवाभकेँ प्रोत्साहित करबाक आवश्यकता अछि
ई सुुनकर आत्मविश्वास बढ़त
हमरा विश्वास अछि जे सही नीति आ योजना से बेरोजगारीक समस्या बहुत हाथ धरि कम कयल जेत
छै
प्रत्येक युवा अपन क्षमता अनुसार कौशल विकसित करै ई समयक माँग अछि
बिलकुल बिलकुल सिखबक प्रक्रिया जीवन भरि चलैत रहबाक चाही रोजगार केवल आयाक समाधान नहि बल्कि सम्पूर्ण जीवनक आधार सेहो अछि
हँ ई बिलकुल सही बात अछि
सहि विषय पर चर्चा हमरा बहुत जानकारी भेटल बहुत नीक लागल एहन सामाजिक विषय पर चर्चा सबके करबाक चाही
हँ आशा करै छी जे सरकार उद्योग आ समाज मिली युवा सब लेल पर्याप्त रोजगार अवसर सृजित करे
हँ सामूहिक प्रयास ई समस्या निश्चित रूप से कम सकैत अछि
हँ अगले बेर फेर कोनो नव सामाजिक विषय पर विस्तार से गप करब
बिल्कुल बिल्कुल
कहली हम बेरोजगारी कारण प्रभाव पर विस्तार सऽ गप कैलू अब ई बताउ जे एहि समस्याक दीर्घकालीन प्रभाव देशक विकास पर कोना पड़ैत
आर्थिक विकास गति मंद जायत कारण बहुत युवा अपन क्षमता अनुसार योगदान नहि सकत
हँ जखन युवा बेरोजगार रहै छथि तऽ हुनकर आत्मविश्वास सेहो धीरे धीरे कम होयत लगैत अछि
क काई गो परिवार आर्थिक कठिनाई केँ कारण अपन बच्चा सब कऽ उच्च शिक्षा नहि देत पबईत छथी
ई कारण गरीबी चक्र लगातार चलैत रहैत छैय आ समाजिक विकास कैरबाबैत
बेरोजगारी बढ़ला अपराधक घटना मे सेहो वृद्धि होयबाक सम्भावना रहैत अछि
बिलकुल जेखन युवा सब केँ सही अवसर नहि बेठैत अछि तऽ किछु लोग गलत मार्ग चुनि ले छैय
विदेश जा छथि पलायन होइत अछि
ई देश लेल चिन्ता कऽ विषय अछि कारण योग्य मानव संसाधन विदेश मे योगदान देबे लगै लगेत अछि
बिलकुल ई बहुत कौशल विकास केंन्द्र सब संख्या बढ़ाबल जाय ते युवा अपन योग्यता अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त सकत
बिलकुल आधुनिक तकनीक आ व्यवसाय शिक्षा से रोजगारक सम्भावना बहोत बढ़ैत अछि
ई दशक अर्थव्यवस्था लेल सेहो लाभदायक सिद्ध होयत
हँ युवा सबके समयक अनुसार नव नव कौशल सिखबाक आदत विकसित करबाक चाही
निरन्तर सीखब आ स्वयग केँ आघतन करब आइक समय सभसे पैघ आवश्यकता अछि
विद्यालय आ महाविद्यालय मे रोजगारक परख शिक्षाके व्यवस्था और मजबूत होयबाक चाही
एहि विद्यार्थी शिक्षा समाप्त करैत रोजगार लेल तैयार सकत
हँ बैंक से सुलभ ऋण आ सरकारी योजना सही जानकारी प्रतेक युवाधरि पहुँचाबैके चाही
हँ सही जानकारी आ सहयोग भेटला से बहुत युवा अपन व्यवसाय शुरु सकैत छथि
निजी क्षेत्र मे सेहो रोजगारक अवसर लगातार बढ़ेबाक प्रयास करबाक चाही
बिलकुल सरकारी आ निजी दोनो क्षेत्र मिलीकेँ बेरोजगारी कम सकैत अछि
हँ भ्रष्टाचार मुक्त आ पारदर्शी नियुक्त्ति प्रक्रिया युवा सभक भविष्य बढ़ा सकैत अछि
ई सही बात अछि निष्पक्ष चयन योग्य व्यक्ति केँ उचित अवसर भेटैत अछि
महिला सभ केँ सेहो समान रोजगार अवसर उपलब्ध कराओल जाय
हँ महिलाक आर्थिकी सशक्तिकरण देशक समग्र विकास लेल बहुत आवश्यक अछि।
हमरा विश्वास अछि जे सही योजना उद्योग विकास आ कौशल प्रशिक्षण मे बेरोजगारी मे काफी कमी आनल जाय सकैत अछि।
हमरो ई विश्वास अछि जे सरकार उद्योग आ समाजक संयुक्त प्रयास बहुत जरूरी अछि
प्रत्येक युवा के आत्मनिर्भर बनेबाक प्रेरणा देबाक आवश्यकता अछि।
बिल्कुल आत्मनिर्भर युवा राष्ट्रक सभसँ पैघ शक्ति होइत छथि।
समयक सही उपयोग आ कठिन परिश्रम सफलता प्राप्त करबाक आधार अछि।
हँ निरन्तर प्रयास करनिहार व्यक्ति अवश्य अपन लक्ष्य प्राप्त करैत अछि।
सकारात्मक सोंच बेरोजगारी जेकाँ कठिन समयमे सेहो व्यक्तिके मजबूत बनाबैत अछि।
ई बिलकुल सही बात अछि। धैर्य आ आत्मिश्वास सफलता लेल बहुत जरुरी अछि।
समाजके बेरोजगार युवा सबके हतोत्साहित नहि बल्कि प्रेरित करबाक चाही।
हँ समाजक सहयोग युवा सबके मनोबल बहुत बढ़ैत अछि।
हमरा एहि विषय पर गप्प करि बहुत रास उपयोगी जानकारी भेटल।
हमरो नीक लागल एहन सामाजिक विषयपर चर्चा करब अत्यन्त आवश्यक अछि।
आशा करैत छी जे आगे चलि कऽ देशमे रोजगारक अवसर आओर बढ़ै।
हमरो ई आशा छी। विकसित भारत लेल रोजगार सृजन बहुत महत्वपूर्ण अछि।
हँ युवा शक्ति देशक भविष्य अछि। ताहि लेल हुनका सभके सही दिशा देब आवश्यक अछि।
बिल्कुल शिक्षित कुशल आ आत्मनिर्भर युवा देशक प्रगति आधार अछि।
हूंम्म आइके चर्चा बहुत प्रेरणाादायक भेटल।
हमरो बहुत प्रसन्न भेल एहन चर्चा सबके सोचबाक प्रेरणा दैत अछि। अगिला बार फिर कोनो नव सामाजिक विषय पर विस्तार चर्चा करब।
हम अवश्य फिर विस्तार सँ गप्प करब।
अहाँ विचारसँ हमरा बहुत किछु सिखबाक लेल भेटल। आशा करैत छी जे संयुक्त प्रयास उचित नीति आ युवा सबके मेहनत भारत बेरोजगारी समस्या पर बहुत हद धरि विजय प्राप्त करत।
बिल्कुल- बिल्कुल- बिल्कुल ठीक तब आब बाद मे बात होयत धन्यवाद।
ठीक धन्यवाद।